हाँ भेट गेल छलै ओकर समय पूरा भऽ गेल रहै
एकरा मे इएह एकटा दिक्कत अछि जेकि या तऽ दुनू दिस से दय जे दुनू गोटे के समय पूड़तै तऽ अगर कोल अगर लमब बा अगर चले जेना बीसे मिनट भऽ गेल तऽ अहाँ के डबल टास्क एके मे एड भऽ जाय
ह हँ एहिमे की होइ छै ने देखियौ एते काल गप करबे केलौं या तऽ एना रहिते जे ठीक छैय जतबा काल मन भेल गप्प करू ओकरा बाद अगिला बेरमे ऐड कऽ देबै या फेर ओहि मे फेरो काटितो छै इफ़ेक्टिव स्पीच एतेक भेल ओते में इफेक्टिव नहि भेल सेहो जे गप छै जतेक काल अहाँ गप करू हँ ओमे देखबै ने ओमे ओ जे डैशबोर्ड ओतय बनल छैय की कहै छैय एकटा ऑप्शंस छैय जे साइड वला मे क्लिक करबे त उ वला क्लिक करबे ने तऽ ओहिमे लिखत अहाँके रिफ्रेश करे वला ऑप्शन तऽ डेटा उपलब्ध हाएत पूरा एकत्र गप्प केलिये आ तखन ओकरा साइड में देख कते काल गप भेल आ ओहिमे इफेक्टिव स्पीच कतेक छैय आ इफेक्टिवे स्पी स्पीचके अहाँके जोड़ल जायत बकी अहाँ कतब पन्द्रह मिनट बीस मिनट कतबो काल बाजबै से नहि हैयत तऽ हमरा तऽ बारह बारह पन्द्रह पन्द्रह बीस मिनटमे सात आठ मिनट इेक टिप्सए कऽ कखहु कखहु देखब छियै सात मिनट आठ मिनट कखनो भेल तऽ बड़ भेल तऽ नौ मिनट एक गोटा के देखेने रहे नौ मिनट दस मिनट तक
तऽ मानि लिअ ई जे इ जे छै रेकॉर्डिंग जे मान लेे के रहल छै ते इ ते अहाँ के ए आई ए पर ने एकरा चढ़वावे ले क रहल छै छैया त जे छै जेना की मैन लिए एना ई देलकै दस से बारह मिनट तक ग करबै बारह मिनट मे अहा हम हम मतलब हमरा बारे मे जानै छीय हम अहाँके बारे मे
लेकिन व्यक्तिगत नहि है व्यक्तिगत रूपे व्यक्तिगत बात चीत नहि करबाक छै बुझलियै व्यक्तिगत बातचीतो नहि करबाक छै आ नाम ताम नहि लेबाक छै आ कोनो एहन इन्फॉर्मेशन जे सूचना रहै व्यक्तिगत रहै ओ सबके तऽ ए आइए छियै ओ कतय डेटा जेतै नहि जेतै से बात छै तऽ नॉर्मल बात चीत जेना होइए केनााकि से सब जेना अपनासभ गप करै छी जेना एखन गप केलिए कैरियर सम्बन्धी सेह सब अहिना कऽ कऽ करबाक छै इएह ध्यान आ कोनो धर्म जाति पर कोनो कमेन्ट्स नहि कोनो किछ नहि केहन छै तइपके दिशा निर्देशमे पढ़ने रहिये आ तऽ सएहर छीयै
तैह कह छलहुँ जे अहाँ गाँवमे अथी कऽ के सरकारी नौकरी छोड़ कऽ के ओ फेर अहां दुबारा फेर ओ तैयारी कऽ रहल छीयै आइ काल्हके टाइममे तऽ ओनाहिये नौकरीके कतेक गलती छै मतलब कतेक
तऽ उएह जे भेल कियाकि कआकि हमरा भेल रहे कॉलेज से पहिले एकैसे मे हम भी एकैस साल के तऽ हमरा पलेस मेंन्ट लागरहे बाजाज मे ओ बम्बई मे रहै तऽ ओतय गेलहु ओते गेलहुँ तऽ ओते वए कनिटा मराठी लैंग्वेज के लए के मतलब हम सटेंटनेजर प्राइवेटे जॉब मुदा हम जे अपन लेकिन हम जे अपन नीचा वाला के कहिये ने तऽ नीचा वाला हमर बाबूजी के एज केते क हम ओकरा कहियै हिन्दी आऔर अंग्रेजी मे ओ हमरा लिखलागक रहय मराठी मे आब ओ ओ जे
ओहिठाम लैंग्वेज के बहुत समस्या छैय भाषा के मराठी के मराठीएटा मे बुझत ओ बात
आ ओसभ अहाँकेँ जानिके य कहैत या तऽ अहाँ सीखू नहि तऽ अहाँ छी छोड़ू अहाँ जे छोड़बै तऽ ओकर बाद मतलब मतलब ओकर बाल बच्चा या त ज्वान करे अगर आहाँ छोड़बै तऽ तऽ अहाँ सीखू ओकर भाषा दू मे से कोनो एक चीज तऽ जे छैय हमरा ओ ओतअ भेल दिक्कत होतऽ पच छ महिना बाद छोड़ ओतअ फेर जइन करलौ है एते भागलपुर मे जे या कहलगाँव एन टी पी सी
हँ हँ कहल गाम हम गेल छी तऽ हमर सेंटर परल छले बी सी ए करै छलहुँं हम तऽ बी सी ए के हमर सेमेस्टर सबके दू सेमेस्टरके ओहिठाम सेन्टर पड़ल छलैय
कहलगाँव मे
कहल गाँव एनटी पी सी मे सेंट्रल इसकुल रहै छै
हाँ हाँ अंन्दर में अहाँ के ए स्कूल सब छै की प्राइवेटो स्कूल इल सेंट्र स्कुलहे जी जी भदेड़ के आसपास मे हैत त अहाँके सेंटर
हँ तऽ हमर ओतऽ एकजारी मे हमर एकटा प्पाके मौसी रहै छथि सिप हुनके ओहिठाम जाकऽ रोपल रही आ ओहिठामसँ परीक्षा देल ल जाइत रही
हँ पहिले तऽ हम जे नाम सुनलहुँ रह ओते एक चारी त हमरा तऽ अपन गांम के घर के याद आबि गेल जे कड़के घर रहै ओकर उलतीके हमसभ कहियै एक चारी लेकिन एतय छी हँ हँ लेकिन एते छिये देखे जे गाम के नाम रहिये अहाँ के एकचारी रहे
हँ अरे कहलगाँव एक चारी हँ
हम तै रहलहु आहां के कहिया एक्केस सऽ लास्ट लेकआगा चौबीस तक कहलगाँव मे तीन साल हम ओते रहलो फेर जब एत त छोड़लहु त फेर तखन हा पटना मे छी
अच्छा बढ़िआँ बढ़िआँ तऽन तैयारी ओकरे कऽ रहल छीयै ने
हँ तैयारी आब जे छै सेंट्रल के अहाँ के क रहल छी जेकर दूटा के एखन तक फ्री भेल या मेन बकी आब ओहिमे लागल छी आब देखियौ की होय छै
बढ़िएँ हेतै जे हेतै बढ़िएँ हेतै सकारात्मक सोचके संगे तैयारी करैत रहू
आ बेसी लोड नहि लिअ बेसी प्रेशर नहि लिअ सएह बात
नहि लोड त नहि लगबै छियै कहने जे एहि लए चिन्ता गप नहि छै अगर काल्हि किछो नहि हेतै तऽ अन्तिम पढ़ाइयो के लोक के ख्याल अबे एते छी आब पढ़ा देना कि कहुना के कमा के नीक से
अरे नहि नहि सभटा बढ़िआँ हेतै एत कतहु हो जात सएह ने अपना जे मोन हुए इच्छा मेन सएह छै जे करबाक यहाँ रह अपना जाहिमे सन्तुष्टि हुए सेटिस्फेक्शन जाहिमे हुए
अपना रहे हमरा पसन्द क आब जब मिल गेलिये एते भागलपुर वाला मे तऽ आब छीिय एते रहे कोनो तरह के दिक्कत नहि पैसो पैसा रहे दैत अहाँके रहै ले रहे घर देैत खाय ले अहाँके कैंटीन रहे जे आ एते हे या खन छी अप अपना से कपड़ा धो खाना बनाब
सह ने कतेक मुश्किल आ आ आ बुझै छियै एहन एहन न छोटसँ छोट नौकरी लै लए आइ काल्हि कतेक आदमी घुस दै छै कत तऽ की करै छै तखन जा कऽ कतेक मुश्किल लोकके नौकरी होइ छै चै छै लेकिन चलू ओहोमे सक य राखू
जेना हमरा जे घर पर गप होय छै त हमरा माँ से हय छै बाबूजी से हम हम बात करे ने छी कियकि बचपनेसँ नहि छै बहुत कम गप होइ छै त तऽ ओहि लेल की होइ छै तऽ हम माँ के कहलहुँ कि देखी ने बहुतके तऽ नहि होइ छै तऽ पिताजी हमर बगल से कहलक कि आदमीे केना नौकरी होइ छै लोकके कोना होइ छै तऽ तोरो हेबे करतै ओ छै पढ़ै तऽ होइ छै तु तू जे छै पढ़बे तऽ नहि हेतौ तऽ हम कहलहुँ हँ से तऽ छेबे करलै तब तऽ हमर छै पिताजी ई सोच के कि अगर अहाँ डॉक्टर छियै तऽ हमहुँ बनि सकैत छी ज
हँ इहो बढ़िए एकटा अछि हँ इहो एकटा नीक भेल जे कम से कम पुछ तऽ करै ल ओ सपोर्ट करै लए कोइ छथि ने आगू मतलब एकटा होइ छै ने जे करूँ करूँ करय पड़त छै मोटिवेट करैके मेन वएह भेलै लेकिन वएह छै तियो एकटा प्रेसर मे अन्तर होइ छै एकटा जे मोटिवेट केनाइ एकटा होइछ प्रेसर देना तऽ अहाँकेँ नहियो होयतऽ मोटिवेट करब तऽ ई कह छै बच्चा जे करय ओहिमे संग देबाक चाही
प्रेशर तऽ छियै देखैत आइ काल्हि नीटसभ वला बच्चाके बेसी जेकि अहाँ के आत्महत्या सब कए ले छै
आहारे बहुत बहुत बहुत‌ बाप रे बाप ओकरा सबके देख के त मन लगै बे बाप कतेक रहै छै आते मे से देखलियै ने एखन कते कथी सब भेले जे लखनोउ मे कत कोचिंगो मे आगि लागि गेल रहे बच्चा सब यंग बच बच्चा सब छोट छोट बच्चा सब अहाँ सब रहय नीट के तैयारी करे वला सब रहे बड़ा दुखद घटना सब होइत रहै छै शहर समाजमे समयै एहन भए गेलै नै
हँ भऽ गेलैया आइ काल्हि तऽ हम छी ई देख कैत कालहि परसू सादम रही गौर करैत के यूट्यूब परे आयल रहे पी डब्ल्यू वाला के एकटा प्रचार एले रहे कि अगर अहाँके बच्चा यै चास अहाँ जे जे ओकरा ई क्लास दिया दियौ लिटिल चैम्प नाम नाम से क्लास छै अहाँके ओ क्लास दियाबियौ ओहिस अहाँके बच्चा के हम पढ़ैब हम नोट्स देब रोज लेक्चर लेब हम छी ई सोच चै कि मतलब आइ काल्हि हमरा सभके मतलब एते क्लास लै छियै तऽ पूरा क्लियर नहि होइ छै कि मास्टरजी पढ़ेलक से नोट्स देलक से याद करे ले से उ चारि क्लास के बच्चा अहाँ के मोबाइल पर जे छै उ पढ़ते क उ मोबाइल चलबे ले सिखते आ ओकर गार्जियनके अलगसँ टेंशन ए एखन छियै हम देखैत हमर मामा मामी सब छै एखन जकर बच्चा सब छै एखन प्राइवेट स्कूल सब मे छोट छोट बच्चा छै
हँ
ओकर स्कूल के टास्क छै मोबाइल पढ़बे गार्जियन के बैस के ओ समय छै जबरदस्ती इसकुल के ठीक ठाक सेे मोबाइले पर आबे छै मोबाइले पर जमा हय
धुर पुछु ने ओ कोरोना टाइम में जे शुरू भेले ने ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास तऽ भेले कि आब तऽ लैपटॉप के बिना मोबाइल के बिना तऽ गुजारा नहि छै त हरदमरे मोबाइल इंगेज रहे छलै टैब दियैल गेलै टैब पर काज करतै तहिया छै जे शुरू भेलै कुछु ने बाप रे टैब से लैपटॉप भेले लैपटॉप से बाबू ओमे गेमो सिख लेनाइ सिखै बच्चा सबटा कऽ आब तऽ की करे छै ने कॉपी पर लिखबे नहि छै सब के प डी एफ बना बना के मोबाइल पर व्हाट्सप ग्रुप पर मैम सब पठबैत रहे छै आ बच्चाके तखन की जे हम मोबाइल देब तखन ने हमरा ओतनीटा बच्चाके ई मेल आई डी सबटा बनल छै अपन पूरा बनल छै मेल कऽ के अपना पर पठेतै तखन अपन लैपटॉप मे खोलतै लेकिन मैडम लंग तऽ हमर मोबाइल नम्बर तऽ हमरा पर एतऽ सभटा काजो ओहि पर एतै मोबाइले पर एतै आ
हमसभ जहन करलहुं रहे दसमा पास तऽ हमरा शौक रहे कि लैपटॉप लय के तऽ हम घर पर अपन माँ तॅं कहलों की पापा कही जे एकटा लेपटॉप दियेते हमर बाबू जी एल हमरा सामना मे बैसलखिन सुनलियो माय के छी लैपटॉप ले हम कहलियै हँ कहै छियै तऽ की काज लैपटॉपके आब दसमाकके बाद हमरा खाली फिलि्मके काज रहै लैपटॉप चलबै लए खाली जानै रहियै कम्प्यूटर फोर्स‌ करने रहियै तऽ नहि हमरा चाही हमर जबाब बाबूजी कहै तू बस हमरा काज बता जे तोरा किया चाही हमरा कोनो काजे नहि नजर आबै कि हम अहाँ के की कहब कियकि ता तक ऑनलाइन क्लास नहि रहै तऽ हम कहलियै स जेकि घर में रहते एकटा तऽ कोनो फॉर्म भरे के काज हेते तऽ बाबूजी कहैत छैथ कत मे लैपटॉप आब आबै छै तऽ हम कहलियै चालीस पचास हजार मे कहै छै तऽ पचास टका मे छै ओ फोर्म भरै देब अहाँके पचास हजार पचास हजार के कम छै लागे से नहि एतै लैपटॉप जे नहि काज छै मतलब हम दू हजार सोलह मे पास करलहुँ हम जे छै लैपटॉप किनलहुँ जाकऽ कोविड काल मे जब हमर कॉलेज नहि नहि कोविड मे लेलहु जब जब हमर कॉलेज से आयल रहय कि आब अनलाइने क्लास हेतै मोबाइल पर नै उ आबैत रहत तब हम फोन ज करलौ तऽ बाबूजी हमर छै की कहै मास्टरके पूछहि जेकि एखन हम कतयसँ किनै लए जाइयै तऽ हम कहलहुँ कि जेकि हम तऽ अहाँके कहलहुँ रहए सवेरे कीन लिअ तऽ अहाँ नहि कीनलियै तकर बाद फेर कहुना फेर कोविडे मे फेर किनलहुँ लैपटॉप तऽ ओहिपर क्लास सब करलहुँ हे फेर अखन जे यए तऽ अखन हमर भैयारी आब बी सी ए करे या तऽ ओहिमे ओकरा ओकरा कोर्डिंग सब के काज होय छै तऽ उएहे लैप
हँ अरे कोडि के बुझयो न एखन बच्चे सब कोडिंगो पर क्लास सब शुरू कर देल गेल छै कोडिंग पर कोन बच्चा सबके कोडिंग सिखाबेके सबटा चीज तऽ आब कोडिंगे भऽ गेल ह ने ओहो एकटा सब्जेक्टे भऽ गेलै ह पहिने हमरा सब कं्प्यूटर साइंस ई सब आयल रहे आ कोडिंग शू भए गेल ग्रुए के बाद नहि छोड़ छोटका छोटका बच्चा सब पूरा एकदम खोइल खाइल क सबटा एप यूज केना सबटा ई केनाइ
हँ ई चीज तऽ छिय देखे छी बच्चा सबके आइाल्हि बेसी अथी छै
बहुत लेकिन नजरि राखय पड़ैत छै जेनाकि हम अथी केने छियै हम ई मेल आ बनेने छीियै छै केने जे छियै लैपटॉप देलिये त ओकरा मे हम चाइल्ड लॉक सेफ्टी लगा देने छीयै आ अपन मेलके हम ओकरा सङ्गे सिंक कऽ देने छियै जे ओ की कोनो एहन चीज कोनो चीज नइ अथी मे खूजे ओकर एकाउन्ट मे खूजे हम सबटा इन्फॉर्मेशन आबि जाइय पहिने कते ओ आइ देखलकै की देखलकै से सब हम आ देख से सब छै आ कोन ह जे ओकर एज के बाहर ग्रुप के किछु रहै छै तऽ हमरा लग नोटिफिकेशन आबि जाइया तऽ बुझि जाइ छीय किछो कोनो गेमो सब रहे छै ने एक से बाहर के रहल त से सब गेम के तऽ पूछू ने गेम तऽ सबटा नास देलकै ह बच्चा सबके गेम के चक्कर मे बाप एक केहन केहन गेम सब
खेललो रहे वएह जे शुरू शुरू मे स्क्रीन टच मोबाइल कीनलों रहे दसमा पास करलों दस हजार आयल रहय हमरा नया नय तऽ ओहिसँ तऽ ओहि समय मे फोन न ते दू हजार सत्ररे में किनलो रहे तऽ ओहिमे किनलहुं तऽ जते प्ले स्टोर पर
रहे त बेसीक वला गेम जे रहै कम्प्यूटर मे की कहै छै कुद कुद के जे जं्प करने वालला ओकर लेवल रहे क फेमस गेम रहे ओकर
हँ एकटा उ रहै एक एकटा अहाँके गेंन्द वालला रहै कि जेकि ह मोबाइल मे जे रहै
मोबाइलमे नहि कम्प्यूटरो पर अह खेला सकैत छी हमसभ कम्प्यूटर क्लास करेबै जइय ने
एखनोहु तऽ होइ छै कि क अगर अहाँके कम्प्यूटर मे अग इन्टरनेट नहि रहत ने तऽ अह ओ स्पेस बार वला बटन